हलो
हँ हेलो
हँ दीदी
हँ कहीँ
हँ की सब बनेलिहि आइ
आय तऽ सुबह उठलियौ सुबह उठि कऽ तब नहा सोना के पूजा पाठ कए के आय खाना पीना नस्ता बनेलियौ नस्ता बना क सभ किओ खेलियौ तकर बाद हैया बैसल आब खाना पीना बन्द
ओ आर अथिक रामकथा छै क्या ओ
हँ तऽ जोरहाट में रामकथा भेल भए रहल छै जखन
ओ अच्छा अच्छा खूब आनन्द ले आ ठीक अथीहन मौसम केहन छौ हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो